हलो।
हँ की ठीक छियैय? हँ।
ठीक छियैय अहाँ सब ठीक छियैय?
हँ हमहूँ ठीक छीयैय, अपन कहियौ?
अपनो ठीक हय, खाना-पीना भऽ गेल?
नै परल छलियै दोस्त सब गेल छलखिन ए बजार हम छलियै रूमेपर कनि हमरा थकल छलौउ हें नै गेलियै उं एत। गेल छलियै कॉलेज-तॉलेज पर तऽ ओमर सभमे थकल छलहुँ हें तऽ एलहुँ हें तऽ
अच्छा।
खेनाइ आरी खा कऽ कनी परह लगलौं, आइ सुतबो नै केलौं आंइख भराएल लगैय हे आब खेनाइ-तेनाइ बनाएब आ तबे खेब तऽ हमरा आरके त बुइझते छियै ई आब आठ बजनाइ यानि की साँझ पर- नाइ बाला बात भऽ जाइ छैय।
अक बक जार सबमे तऽ इएह होइते छैय की लेटेसँ खाना बनैय हइछ। हे लेटेसँ सब आ वैसे भी पढ़ैय बाला स्टूडेंट सब के त बुइझते छियैय हमहूँ सब बुझैय छियैय कि लेटेसँ सबकुछ करैय छैय, पढ़ाइ के अथीमे पड़ैय हेय
हँ तब खेनाइ-पीनाइ के त नै सोचली खेनाइ-पीनाइ बनतैय। ओते त तऽ नै सोचलियै लेकिन देखियौ आब की बनैय छैय गेल छलौंउ हें मार्केट उहो सब गेल छलए दोस्तो सब त पता नै की सब लौलक ए एखन नै देखौलक ए, त आब कनियों गेल छलैए मम्मी सँ बात करैये एगो आ एगो बात करैय छै दोस्त सब तऽ आब देखियौ की करना करैया बुझलियै आब अबै जायत तऽ देखायत की सब लोग लऽके मार्केटस
ह
बाजार गेल छले से आ तेके बाद खाना पिना के सोचब क की खेनाइ बनते की नहि खेनाइ बनते कियकि तऽ हमरा तऽ बुझते छियै कालहि बरहस्पेति भते तऽ हमरा तऽ पाबिने रहत
अहाँ बृहस्पति उपास करै छियै
हँ करे छीयै की करबे लए बड़ी दिन मौसी कहने छलथि की कबला
बृहस्पति उपास मे बहुत नेम टेम होइ छै बहुत अथी करऽ पड़ैत छै
हँ छै त बृहस्पति उपास तऽ कर हे परै छै बहुते चीज साबुन सरफ नहिए छुए छ आब जेना खाना बनेबै एखन तऽ अपन सबकुछु धो धा कऽ राख दै छियै आब काल्हि उ तऽ हम तऽ नहिे छुवे तऽ घर आर पोछ ले छी से पूजा करै केरा के वृक्ष त नहि छै ने तऽ
अच्छा तऽ उसने ची के केरा के वृक्षमे पूजा करै तबे शुद्ध होइ छै तऽ ठीके बात छियै ई
देखियौ एहन कोनो नहि बानधता मोन के शान्त के भगवान के फोटो होइ छै बुझलिये सत्य नारायण भगवान के
अच्छा
हुनका हुनका फोटो पूज आब देखियौ गाम मे तऽ एगो बात छै गाम मे हम शुरू कने रहौ तऽ गाममे ये छी गाछ ओ शहर बाजार में तऽ बुझते छिये केहन कते ई कोनो चीज के अथी व्यवस्थे नहि छै त से वला बात भऽ जाइ छै एतौ तऽ परोपर रूपसँ नहि भेटैया तऽ हम अपन नहि अथी करने छी तऽ फोटो रखैत छथि मोनमे श्रद्धा छथि कि भगवानके पूजा करै छियनि
हँ सुनै छियै ई बात हँ हँ ई सबके दुःख बुझेथिन भगवान तऽ सब दुःख बुझै छी
हँ तऽ हुनका दुःखेके कारण ने याद करेने छियै तऽ हँ तऽ सब दुःख बुझै छथिन तऽ हुनका पूजा करे छी आब की करब सब सना केला वाला लोक छी सरफ साबुन नैय छुए छी आब दोस्त सब रहै छथिहीन तऽ ओसभ अपन बर्तन तर्तन धो दै छथन नहि आइ रातिमे नहि धोबै तऽ काल उ सब धो दै छथुन एहन नहि कि नहि धो दैथन सब मिल माट के काम कऽ लै छथिन पाबन ताबिन कने रु छै तऽ कनि आटा सेन दे रोटी बन
ब हेलो हैेलो हेलो आवाज नहि जाइ छै की
ज्यादा क एहीमे त काम
हेलो
आओर बातो करबय कनी काल पढ़बे त पढ्बे नै पढबे त खाना पिना बना लेैबे तकर बाद पढ़बै आब मस्तिये जिन्दगी मे जर
हँ ओ तऽ बहुत अथी छै प अत्यं जरूरी है कि देखियौ पहिले अगर मस्ती नहि करतै तऽ बुझियौ जे दिमागमे जे रहै हइ सएहे चलिते रहै एहिके लेल कि आइ काल्हिमे कनि मस्तियो केनाइ बहुत जरूरी होइ छै ताकि स्वच्छ हवा अगर इन्सान के अन्दर जाइ ह न तऽ हर कुछ पुराना बात भुला क नया चीज कुछ उत्पन्न भ जाय है
उएह ने देखियौ हमेशा जे पड़िते रहबै तऽ ख दिमाग डिस्टर्ब आदमी के भऽ जाय छै ताहिके लेल मनोरंजन के लेल कहियो कालके मोन भेल तऽ गाना ताना बजौलहुं तऽ कनि नृत्य तीर्ति करलक मतलब नाच ताच करलक कनि मनी अहां सब को मिल कनि मनी बनोलत बनोलत सब क आब ओ हमेशा तऽ एक जगह नहि रहै त कोई कहतौ कोई कहतहु हमरा तऽ ड्यूटी वाल आदमी बगलो ह त हमरा त बेर मे आइ नहि गेल छलौँ हे ड्यूटी ता दुआरे छी रू पर नहि तऽ गेल रहितौं ड्यूटी तऽ अखन तऽ छूटबे करतहुँ आ छूटबो करितहुँ कि नहि से कोनो पते नहि है तऽ आठ पन्द्रह आठ बीस तक मे हम छूटे छी कनि दिक दिक्कत भऽ जाइया हमरा तऽ सेवला बात भऽ जाइ छै तऽ आब की करबै कनि आबै छी तऽ आब सभके कहियो खाना बनौने रहै कहियो पड़ैत रहैत छथिन तऽ अबैत छियै तऽ कनि फ्रेश होइ छै त कनि काल बैठे छियै तकर बाद सभके मिल क खाना ताना बनौलक कनि काल मनोरंजन तैयो होइत होइत होइत मनोरंजन करैत करैत बारह एक बार जियए जाइत छै एहन कोनो बात नहि
इ हर राति भऽ जाइ हइ बारह एक बजे
आब की करबै देखियौ विद्यार्थीनमे आब कहबै सुबह सुबह उठबो करे है कि सात बजे कोचिंग छै तऽ सब छओ बजे गेट ढक ढकलक हमर आदत की भऽ जाय कि हम तऽ काम कऽ के आबे छी हमरा कनि थकावट ज्यादा भजाएया त हमारा त निन्दे नय खुलेय जकरा आर के गेट घक धका दै छियै हम जक सब फेर सुति रहै छी फेर पान दस मिनट भेल कि नीन्द खुलि गेल आब की करबै शरीर काम नहि करे है क
सबके होइ छै कनि काम कऽ के अबै ने तऽ सभके थकावट से फील होइ छै ने तऽ सभ कनि आराम करै छै तऽ की करबै लए
हँ हँ हँ कनि थकान भऽ जाय तऽ की करबै आब वएह वला आवात सब हो जाय बुझलियै एगो बात बुझे छिये अपना मिथिला मिथिलांचल मे जे अथी अछि की कहै छै शादी विवाह विवाह होइ छै प्रस्ताव कनि भी पहिले देखै केना लड़का लड़की के देखे छै पहिले लड़का वाला लड़की वाला जा हे लड़का के देख देखे लै
हँ ईसभ तऽ होइत अछि अपना मिथिला के तऽ इह परम्परा अछि कि पहिले लड़का वालला देखे छै लड़की के या ल तब लड़की वाल देखै छै लड़का के पहिले मम्मी पप्पा के जे मर्जी से जे होयइत अछि ओ तऽ वएह अथी विधि विधान से होइ छै शुरू मे वएह
हँ विधि विधान च तऽ ठीके कहेलहुँ आ ओहिके बाद अबे लड़की वाला जाय छथिन लड़का के तिलक पड़े ले फेर लड़का वाला
हँ सब सबस कठिन तऽ ई होइ छै आय काल मे ना दहेज के लोक ना बहुत खराबी छै जे रहल छै हँ देखियौ तऽ दहेज के लेल कतेक गरीब बाप के सर झुकि जाइ छै से अहाँ देखियौ तऽ लड़का लड़की पसन्दो भऽ जाइ छै फिर भी लड़का लड़की के बापके दहेज के लेल न सर झुकि जाइ छै देखै छियै ई बात सब ई अपना मि मिथिला मे तऽ बेसी भऽ रहल अछि
जादा कतअ भय लड़का ओर ले कनी पढ़ल लिखल लड़का रहल तऽ हुनका की होइ छनि जे हम हम अपना बेटाके बड पढ़ौने छी ओ जेना सरकारी नौकरी रहलनि अगर लड़का का के ओ तऽ दस लाख से मुह बजेहे नै देथिन आब ऊ आब एगो बात कहू जे जे बाप बेटी के पढ़ौने लिखौने हुनका बेटी मे ऊ ओ मतलब बेटी पोसलखिन तऽ ओ बेटी के नय खाइत पियैत हेते पढ़ैत लि खैत नय हेथिन
सोचबाक चाही न आइ काईल के तऽ वएह सोचबाक चाही कनी कनि लड़को वला के सोचबा चाही कि बेटी के जे एते जनम स कर्म तक पोषे छै पाले छै हुनका पढ़ाबे लिखाबे मे जे ते भी खर्चा होइ छै कते खर्चा पढ़ाबे लिखाबे के आइ कायिल के जमाना मे होइ छै
नय अ सबसे बड़का
आहा सबसे बड़ा धन छै से बेटी होइ छै बाप के उ कलेजा के टुकड़ा लड़का के जे हाथ अन्जा लड़का के हाथ सोपे छै से सो समझ मे नय आबै छै मगर दहेज के बारे मे सोचे छै छै
हँ ई बात देखियौ लड़की अपन पूरा परिवार समाज फना चिना छोयिड़ क किनका के पास जाय छैन लड़का के पास जायन छैन और लड़का सब की करै छथिन हुनका मतलब ओहो चीज के पैसा लै छथिन
वैह तऽ
ओहो चीज के पैसा ले
हमरा देखियौ हमरा ई समझ मे नय आबे हे कि एक बे बेटी वला से बेटियो लॉ जाइ छै ऊपर से दहेजो लऽ जाइ छै ऊपर से जे कुछ एक सुइया तक घर घटल रहय छय न अगर बेटी के दहेज मे त हुनकर सांस ससुर त उल्हन दऽ दै छै एहिके लेल ई कीए ई प्रथा के चलौलक यऽ तेहे समझमे नय आबे
आ हुनका तऽ आब छोरू आ के बाद जे विधि विधान के साथ तिलक तिलक भऽ के बियाह होइ छइन लड़कावला आबय छथि वर मार माला होइ छइन लड़की के विधि विधान के साथ पंडित जी आबे छथिन तिलक होइ छैन लड़का के लड़की के तिलक होय छैन ओकर बाद कन्यादान के बारी आबै छथिन अपना मिथिला मे कहल जाइ छै कि बेटी के कन्यादान बाप पे जखन तिलक करे लए जाइ तखन तखने त्याग क दै लेकिन अपना हाथ से बेटी केकरो दान नय देल चाहे कियाकी लक्ष्मी जे होय छय न ऐना बेटी के लक्ष्मी मानल जाइ लेकिन लक्ष्मी के दान नय करल जाइ छै खुद के हाथ से तय दुआरे मामा मामी रहल दादा दादा जी रहल या चाचा चाची जी रहल तऽ ओ कन्याद करै छथिन ओइ के बाद कन्यादान करलाक के बाद विधि विधान के साथ जे अथी हमरा आरके साथ सात फेरा जे कहै छै तऽ मिथिला मे ओकरा कहै छै लाबा छिड़िया रा होइ छै से अप पहिले अना टीवी सीरियल मे या कोनो मतलब बिदेश शहर में दोसरा शहर मे देखबै कि ओकरा कहै है कि सात फेरा सातो बच्चन जेकरा कहै है
ह लावा छीरयाबय छै हँ जे की जब इ दूलाहाके चना पकड़ के मारो घुमबै छै ओकरे कहै छै ने सात फेरा
नैय नैय साथ फेरा लड़की और लड़का दुनू वेदी तर मे जखन नहि पकड़ के लड़की
ह
हँ अरे तऽ उ मड़बा नहि घुमाबे बेदी घुमाबे जखन अथी ने हँ बेदी ब जखन हाथ पकड़ने रहे छथिन लड़की का लड़की के भाय जे रहे छै से ओहि मे उ अथी ने छै ओ कतेको छै या म क कथ कहो छियै लाबा हँ हँ तकरे सा साथ फेरा होइ छै
अपना आरमे तऽ इएह अथी अछि
काम चमैय कहियौ एकरा की अ लाबा छियौ जेकरा कहै छै ब गार पढ़ै छथिन जखन बराती सब खाइत रहै छै एना न बियाह सम्पन्न होइत रहय छै
तभियो तऽ देखियौ तभियो देखियौ तऽ लड़की के बाप के के गार देल जाइ छै
आब की करबै आ ओहिके बाद जे सिन्दूरदान होइ छै तखन तऽ किया नहि अपना मिथिलामे कहल जाइ छै कि अपन सिन्दूर दैना मतलब जे अपन सिन्दूर कोई दय छै से नहि देखे हे ताहि दुआरे मायं जे होय छै अपन बेटी के आँईख मुन केे क आ सिन्दूर दियाबै छथि न ताकि बेटी दान जे होइ छै तखने होइ छै बुझलिय त दुआरे कुीक के सिनूर दैत केल देख तखन जे लड़की कानैत छथि
ह
कि अन्दर चलि जायब ओहिके बाद अपना आरमे घर भरि फल्लां चिल्लां बहुत कुछ एहन विध विधान होइ छै ओहिके बाद जिनका भैंसुर तैंसुर रहय छनि हुनका ओ छुए छथिन आ ओगो साड़ी ताड़ी दै छै नै घरभरिसभ होइ छै फेर खीर खीरौन सभ होइ छै
बिदागरी के बेर मे न घर भरी होइ छै
हँ हँ विहेअी